हेलो।
गोर लागि छि दीदी।
खुश रहू बौआ कि हाल समाचार
ठीक हैं अहाँ अपन कहियौ
ठीक छै बौआ और सभ कहियौ अहाँ और सभ ठीक छै
ह सभ ठीक ये अहाँ सभ छी ठीक सभगोटा पीसाजी ठीक छथिन
ह सभ ठीक छै बौआ अहाँकेँ सौस ससुर‌ सभ
ह सभगोटा ठीक छैथ
ददिय सौउस ददिया ससुर
ह उहो दुनू गोटा ठीक छै
हैं चाय ताय भऽ गेल गामे मे छी अहुँ
ह गाम मे छी
तो य आम खायलै आइल छी
ह आएल तऽ चलो नेते घूमे फिरे लेल किछ दिन लेल
बुझियौ तहन तऽ नीक केलौ एखन रहब गाम मे
किछ दिन अखन छी ओहिके बाद फेर चलि जायब की करबै
की करबै नहि गामोमे तऽ बड्ड बौआ बड्ड मुन लगैछै ह गांममे बड्ड निकल लगैछै
हॅं अहाँ कतऽ छी?
हम तऽ गामेमे रहै छी न
चलु तहन तऽ नीक हय
हँ हम गामेमे रहै छियै हमर बौआ सब रहै छै बाहरमे हम गामेमे रहै छी, कियाकि तऽ खेती बाड़ी सबटा छै तऽ ककरा पर छोरि कऽ चलि एबै।
आ भाय रहै छै तऽ देखभालो तऽ करऽ पड़ै छै।
छैहे बटाइए दऽ देबै तऽ ब बटाइये मे कते देत आ परतीये छोड़ि देबै आ दैए दियौ जन सबके तऽ केना की करत ताहि दुआरे अपने करै छी सबटा
अपने निगरानी मे रहै छै तऽ ठीक रहै छै।
हँ तैं ने अखने कयने छलहुँ हेँ आ फेर किछु मसुरिए भेलए गहुमे भेलए
छैहे कि
तऽ फेरो आब एखन धान तान रोपाइए
हँ
तऽ धान तान आब जे ह‌एत अखन तऽ ह‌एत अगहनेमे जा कऽ
अच्छा हँ
बुझलियै तऽ छलय खेरहीके खेतसभ छलय पानिसँ डुबि गेलै। तऽ की करबै आब जोता- जोता कऽ ओहीमे कहलियैए जे धान तान रोपा जेतै।
अच्छा चलू नीक ये आओर तरकारी सब भेलै कि नहि ऐ बेरा
नै तरकारियोसभ अछि तरकारियोसभके अभाव नै ऐ खायमे किया तऽ अछि भिंडी अइ अहाँके झिङ्गुनी अइ सजमनि अछि तहनसँ
जनै छियै
साग अछि अहाँके गेन्हारी साग अछि ठरिया साग अछि पट पटुआ साग अछि सब साग कनी कनिक सबटा होइ छै, एखन धरि अरिकञ्चनके सीजन अछि न
हँ हँ अरिकंचन अरिकंचन तऽ हमहुँ बना -बना कऽ खाइ छी
बड अरि कोँचके सुआद जे एखन अछि से पुछू नहि आम जे दऽ दै छियै कनि घसि कऽ तऽ आरो अहाँके सुवदगर एको रत्ती कब- कब अरिकोंच नहि लागत।
हँ से बात त छै कहै छै लोक गाँव घर के कब कब होय छै पर
नय ताजा ताजा पात त के बुझियौ तोड़िकऽ तुरते अनै छी आ लोरहा बना लै छी अरिकंच के आ ओकरा अहाॅं के घी मे तैर लै छी आ घी मे तैर कऽ फेरो अहाँके प्याज- तिआज दऽ कऽ बनबियौ तऽ बड्ड सुअदगर हेएत तऽ बड्ड नीक लागत आ ओहि पर जे अल्लू भुजिया बना लेब अरिकंचन सब्जी पर तऽ अल्लू भुजिया आरो बड्ड नीक लागत
ह
हमरा सभके बड्ड नीक लगैये अरिकंचन के सब्जी आलू के भुजिया बड़ नीक लागत बुझलियै।
सासु छथिन हुनको बड़ नीक लगै छै तऽ बेसी काल अखन सीजन ऐ तऽ बनबै छी।
छय ह नीक होय ब न हम। पुताके मामी ह तऽ करैला भरुआ बड्ड नीक लगैत छै। त दू दिन मामी पठा देलकै मामा दिया
अच्छा, अच्छा चलु नीक ऐछ।
ह कहलियै जे कोना बनबै छिय भौजी अहाँ है तक बड़ नीक करै लए लगैत छै हमरा धिय पुताके। तऽ हमरो बात दिए कि सभ मस्ला दिया छै तऽ कहल। बौआ ई किछु नहि मसालामे दैत छै उएह दैत छियै अहाँकेँ सरिसो दैत छियै। मिर्चाइ दै छिय लहसुन धऽ देलहुँ प्याज देलहु ओकरा सभटा के भुजि लैत छी मसाला के। सेर सूप दऽ आ भूजि कऽ ताहिके बादमे कि करैत छियै करैलाके पहिने। हम बौआए तरि दैत छै मसाला भरबसँ पहिले अहाँकेँ एकबर तरि दैत छियै। आ ताहिके बाद तरि क ओकरा फेरो ओ बेसन घोरि कऽ रखने रहलहुँ। तकर बादमे बेसन लगा क आ खूब सुन्दरसँ। छानि लै छी तऽ कुर कुर। कुकुर बौआ ई बड़ नीक दि भात पर गरम गरम लागत तऽ कहलिय ठीक। से हमहुँ छै करैला अनलहुँ ह तोड़िकऽ बाड़ीसँ तऽ कहलियैए। जे ओहिना कऽ हमहूँ तहन बनेबै रातिमे करै ल जे केना जहिना कहलऽ कहखिन तहिना बना लेबे तऽ कहलखिन ओहिना बनबियौ आ कनि आम के। कनि जे घसि क आ सिलौटेपर पीसि कऽ कनि आमो धऽ देबै। तऽ कहलियै ओहो सभ सभटा ओरिया कऽ राखब साझ मे सवेरे। तऽ कहलीया वएह बनायब बड नीक होई छै तऽ वएह बनायब धियो पुता ईसने खुश भऽ जायत खा ले। भात दालि आ उएह करैला तरि देबै आल्लू के चटनी बना देबै। कनि आम के चटनी बना देबै। अपन खा लैत जेतै सभ आदमी बुझलियै तऽ बड़ नीक लगैत छै। से हमरा धिया पुता के।
छै कऽ
तखन अहाँ कि बनेने छलहुँ हे
एखन तऽ ओरियान कऽ रहल छी एखन बनेलहुँ हे नहि। उएह दालि बनायब भात बनायब। आर कि कहे छै कटहर सभ मिल कऽ ऊपर डालना के सब्जी बना परोड़ आलू। कटहर कदीमा ह हरा। कटहरो भेलए परोरो भेलऽ
हमरा तऽ तऽ बौआ कटहर तऽ बुझक। जे भरि भरिटा गके कटहर एहन एहन कटहर सभ होइ छै पूछऽ नहि। बड़ कटहर होई छै। केओ खेनिहारे नहि कहबो करथिन हमर ससुर जे। केओ कहबो करतै बेच लिअ तऽ कहथिन जे दस रुपैे जे बेचब गऽ तैसँ नीक। टोल मे सबके बाईट देबै जे सब। खा लेतै आ ई दस रुपआ पाँच रुपैआ के ओ। सऽ बेच कऽ की फायदा होयत तऽ वएह करै छियै ज जाहि दिन। क टहरकटाके आबै चै हमर आहा के पाचपदरछतीन हमर ससुर। सभक अगना सभक अङगना अपन दऽ दऽ देलहुँ अपन ओहो सब बना क। क खाइ गेला हमरोसभके घरमे बनायल एखन जन दुआरे बेसी काल तोड़ै छियै।
लोकके एहिमे की होइ छै नामो ज श भऽ जाइ छै जे हँ भााय फला जी देलखिन। हँ हँ।
आओर ताहिमे एखन जनसब रहै छै तऽ वएह दै छियै कटहर आलूके सब्जी बुझियौ जे तरकारी बेसी। केऽ बना देलहुँ अल्लू कटहर। परोड़ दऽ कऽ एक लोहिआके तरकारी बना देलहुँ। आर अहाँकेँ रोटी बना देलहुँ आ आइ जनसभ कहलकै क। की जे गृहथनि भाते बना कऽ भात दालि तरकारी बनायब। तऽ कहलियै कोनो नहि छै भाते दालि खायब तऽ भाते दालि बनि जेतै। तब छलए अहाँके सात टा जन छलए। तऽ फेरो भात दालि आलू कटहर परोरके तरकारी। कहलियै पोछूछे भाय दालि तरकारी कोना देबै तऽ पापड़ूसँ। पापड़ छलैए पापड़ तैर कऽ दऽ देलियैया कहलियै एलैए जन सब तऽ। खुश भऽ कऽ खेलखिन राहरिके दालि छलैया से जन सब। खूब बढ़िआँ जेना खूब सुन्दर।
एना ते डालना के सब्जी पर राहर के दालिपर सुअदगरलैगतेछै
हँ कनि तामे कनि घी दऽ दे। देलियै घीसँ अहाँके दालिमे खसा देलियै राहरिक दालिमे। से कहै छलैए जौँसँ गिरहथिन अहाँ कोना बनेलियै यए राहड़िके दालि। तऽ बड्ड सुआदगर अछि हम कहलियै ओहिमे कनि हम घी दऽ दैत छियै ने। ताहि दुआरे ऐहंन सुअदगर भऽ जाइए।
अरे नीके क्य तऽ कटहर लोग। अगबे जे सब्जी बनबे छै तऽ लोक कते खेबे करते। उएह डालना मे लोकोग कनी कनीिक धऽ दै छै तऽ स्वादो भऽ जाइ छै।
आ हम की करैत छीिय हम ओ निकालि कऽ अगबे सब्जी बनेलहुँ। ओ बला तरकारी तरकारी अलग बनबियौ तऽ ओहो अलग बड नीक होैत आ कमरीवलाके की करैत छियै। ओहिमे तीसी दऽ दैत छियै तीसी दऽ कऽ बना दैत छियै। तऽ तीसियो देलहा बड नीक बनल आ आँठी के की। की करै छ छी आँठीके तरुआ बना लैत छी। बुझलियै एकेटा कटहरके कत। कते रंग के बौआ बना ले छै कटहर के पेटी काटि कऽ। आ ओकरा जे पिठारमे तर तरबै ओकरा तरुआ एतेक कुरकुर नीक लागत। सुगधगर ब। बड्ड नीक लागत हमरा धियो पुताके बड नीक लगैत यै बुझलियै ने आब एखन जे छै लत्ती फत्तीके एखन सीजन आय चालु कात तऽ एखन तिलकोरा। पात सभ बड़ रहे छै ओ जे तिलकोरा पात के। कचरी बनबै छी से जे सुन्दर खाई जाइए धियापुता। से पूछू नहि। ओहो बड़ नीक लगैत छै आ तहिना तिलकोरा पात एखन चारू कात छै। तऽ तोड़ कऽ लहु आनैत छी आ कि करै छै। पिआ जे अहाँकेँ एकटा कनिटा काटिक धऽ देलहुँ आओर पिठारमे कऽ सानि लेलहुँ। ओ जे कचरी बनबै छै एतेक नीक लागत आ फायदा करैत छै। ओ कचरी बड़ फायदा करत आँखो के रोशनी बढ़ा दै छै। तऽ एखुनका सीजन छै त अपन पातसभ चारू कात रहैए। त उएहके बेसी काल की कयलहुँ दालि भातपर किछु सब्जी बना लेलहुँ। पात तोड़ि कऽ भेल तऽ तरुआ बनबयके तऽ तरुआ बना लेलहुँ तिलकोरा। से आ नहि त तिलकोराके कचरी बना लै छियै।
अच्छा हैं दीदी अहाँ जे। एक बेर हमरा अहाँकेँ हाथ के हम खेने छलहु अथी। कचका केरा के बोरी जकाँ जे अहाँ बनबै छियै से केना बनबै छियै।
केराके बड़ी तऽ ओ बड़ नीक होइत छै। बेसनवला बड़ी हमर धियापुता नहि खायए धरि केरावला बड़ी बड़ नीक लगै छै।
के खेने छी हमरा बड़ सुंन्दर लागल तऽ अहाँ बताउ केना बनबै छियै।
तऽ ओ केराके आनि लेब आओ केराके आनिक उबालि लेब आ। आ उबाल कऽ ओकरा कि करब अहाँकेँ बादाम के बेसन मे कऽ नै खाली केरा जे है। से गुलठी नहि हुए। ओकरा गरमे के ह गरमे केराके नप कऽ मिला लिब ह भुड़ आ गुड़ कऽ ओकरा कि करब बेसन मे कऽ फेन देबे आ बेसन मे मे कनि हीग दऽ देबै कनि नमक देबै कनि जीर धऽ देबी आ तखन। चाह लोटा मे बटी मे रखने रह प। कि करब अथी के जेना नीक भऽ जायत ने फेटा जायत
ह ह तऽ लोकग जेना बोरी बनबै छै। तऽ देखै छै।
ओकरा खोटि कऽ बाटी मे देखबै जे अलै गेल तऽ बुझबै जे फेना गेल तकरा अहाँकेँ न तेल मे अहाँ ओकरा छान लिआ छान घोर कऽ आ ब हा के बड़ी खसा दियौ केरे आ खसा कऽ फेरो अहाँकेँ ओहिमे जीर तेजपात मिरचाइ ओहिसभ लऽ कऽ कनि छौक दियौ अहाँकेँ इच्छा अच्छा होइएा जे खटगर खाइत तऽ आमिल तऽ रहिते आइ अपना सभके घरमे दू फुल आमिल खसा दियौ आ नहि जकरा। पसन्द अछि। तऽ आमिल नहि खसाउ गरमे मसाला दऽ कऽ बनाउ
ह ह
बुझलियै तऽ से होई छै। तऽ जेहन बनायब तेहन खायब तेहन नीक होत।
छैहे। कि उएह पूछेके छै। लए कऽ तऽ अहाँकेँ हाथके हम खेने छलौह तऽ हमरा बड्ड नीक लागल
बनेबै देखबै कतेक नीक बनैया
ह
ओहिना क बनेबै सबटा कऽ क बड नीक बनत हमरा सबके तऽ बड नीक लगत। हमरा घरमे सभके नीक लगैया बुझलिय य हमरा धियोपुताके ई बेस अहाँके बादामके दालिवला बड़ी नहि खायत।
हँ
आ केरा बरी ओहिमे केरा धऽ दियौ तऽ सभ केराके बरी सभ हलसि कऽ खायत।
अच्छा
बुझलियै तऽ तहिना कऽ हम बनबै छी। अहाँ कहांदन माछ बड्ड नीक बनबैत छी। अहाँके के माँ कहैत रहथि।
हँ हँ आय बनेने छलौ। दिन में माछे भात बनेने
कहलक अहाँके माय जे हमर बेटी बड नीक माछ बनबै या
हँ
बुझलियै तऽ केना बनबैत छियै। अहाँ माछ
माछके धो लेलौ फेर ओहिके बाद ओहिमे कनि नमक